हेलो, की हाल चाल यै?
ठीक छियै। अहाँ ठीक छी?
हँ हँ हमहूँ ठीक छी। आओर अहाँ?
खेनाइ खेलौ?
नहि खेनाइ कहाँ खेलहुँ ह अखन।
कखन खेबै यौ?
अखने जे छै से तुरते ऑफिस से एलहुँ हँ।
बाप रे बा यौ अहाँ के कोन ऑफिस अइ जे एतेक जल्दी आबि जाय छियै।
हम अथी छियै न अथी छियै
त
कथी छियै?
सेक्शनल ऑफिसर बुझलियै।
आँ
ओकरा सबके जे छै से अहाँके एलौ अहाँके दस पन्द्रह मिनट रुकलौ फेर जे छै, से दोसर कम्पनी गेलौ फेर ओत रुकलौ। अहाँके फेर तेसर कम्पनी गेलौ अहिना छै। दस बारह टा कम्पनी डील करै छियै पूरा दिन मे।
हूं ह्म्म बढ़िया अय, तहन तऽ बड्ड नीक अहाँके अइ यौ।
काज जे छै से अहाँके एत से लऽ कऽ अमेरिका तक केलौ। आउट ऑफ कन्ट्री तक, जी। और सब कहियौ? खाना जे छै, से अहाँके अथी करबै ओकरा ऑनलाइन मंगबै छियै न। किया तऽ समयके बड
कैल्ह अच्छा समय के बड़ दिक्कत है। हाँ
हे जी तैय दुआरे
की सब मंगेबे यौ खाना मे, अच्छा। हे यौ आय सैन छै, माछ मंगा लिय ने।
नैय-नैय-नैय-नैय माछ ताछ जे छै से आहाँके एखन नैय रोजके रोज नैय ठीक होय या आय जे छै से आहाँके सिम्पले खेनाय मंगेब।
नैय की सावन चहिर गेलै, तैय दुआरे कहबे जे नैय नैय खेब।
अ तो कोई बात नैय छै। जहिया भेट गेल तैयहा, हैलो
हां
हेलो सावन भादो के बात नैय अइच, हाँ आवाज नैय जाइया की?
अच्छा, आबैया आवाज अबैया। आबैया आवाज यौ।
श्रावन के बात नैय अइच, जखन भेट गेल तखन अपन
अच्छा ओ
जी
नीक
तखने जे छै से एयलौ हेँ, आब ओकरा ऑनलाइन मंगेबै खाना।
अच्छा, भात मंगेबै कि रोटी? भात खाय छियै दिने क रोटी खाय छियै?
रोटी -रोटी तन्दूरी रोटी मंगा लै छियै, तीन चैर रंग के सब्जी भऽ गेलै पापड़ इएह सब
तऽ तीन चैर रंग के सब्जी से भ जेऽत।
हँँ -हँ भऽ जेतऽ अखन मोनो कनी गड़बड़ भऽ गेल हेँ बीच मे।
अच्छा मून गड़बड़ एय तहन तीन चैर रंग के मँगबै छियै। हां एैय यौ त नीक मे आहाँ कते कतेक रंग के खाय छियै?
नीक में त जे छै, से आहाँ के देखियौ हमरा घर पर मे रहलौ दैल, भात दसटा तरकारी पापड़, चरौरी चरोरी, चिप्स, आम के सीजन रहले तह आधा किलो अहाँ देखय छियै मालदह हमरा बड्ड नीक लगैया अहाँके जे छै से मालदह अहाँके दसटा मालदह भऽ गेलै
अच्छा
आहाँ के छय से खेलौं हं अपेंन खाय पिबै के लेल नैय कष्ट करय छियै बुझलौ, और जे छै से लेल कष्ट भऽजै भऽजै खेना पिनाय कमाइ कथी लय छीयै खाइये लेए ने
हँ हं से तऽ नीके काज करै छी खेए दुआरे लोक कमाय छैय।
हं जी-जी
खाउ भैइर इच्छा, खेबइ तहन ने दम रहत तहन काज करब
हूँ तब जे छै से आंके एखन छी। हँ कनियाँ ठीक छैथ।
हँ
हुनको अहांके जे छै से एग्जाम चलै छैन अखन
अच्छा
हँ एग्जाम जे छै से अहाँ के आय भऽ गेलै एग्जाम।
अच्छा
ओ एखन दए रहल छैथ
हँ
से बात अइछ आओर अहाँ सब ठीक छी?
हँ हमहुँ ठीक छी।
ओ आओर जे छै से खाना पीना भऽ गेल अहाँके?
हँ हमहुँ खेलुं हें अखने, पाँच मिनट पहिले
अहाँ
भात दाइल पनीर के सब्जी आओर किछ ने
आय इति कहलक लंच में पनीर के सब्जी ल जैब त, भोर में बनेलौं तोऽ सबजी जादे बना लेलियै फेरसँ नइ बनबऽ पड़त।
अच्छा -अच्छा तऽ इति इसकुल गेल?
हँ इति इसकूल गेल, आब तऽ अबितो हैत अढ़ाई बाजय छय।
हं -हं -हं अढ़ाइ बैइज गेल।
फेर ट्यूशनो पढ़ै छै ओ?
हँ ट्यूशनों जाइ छै साढ़े चाइर बजे
अच्छा- अच्छा
फेर साढ़े चाइरि बजे जाइ छै तऽ साढ़े छ बजे आबै छय। तकर बाद कनी देर ओ अपन खेललक ल जाय छीयै नीचां पार्क म खे- खेले छियै एक दू घंटा आठ बजे तक अनलहु घर मे
अच्छा अच्छा
हुं साँझ खनकेऽ रोज लऽ जाइ छियै बच्चासभ रहै छै ने आ भइर दिन तऽ एनाहिए एकर टाइम निकइल जाइ छय।
हूँ- आओर अपन गाँवके जाइ के प्लान त्लान नइ है?
नइ नैहैत एखन गाँव जायके एखन अहिठाम रहब।
ह ।
अखने तऽ आयले रही छठ मे आब देखियौ छठ मे। यौ एतहु छठ बड नीक होय छै मगर गाम जकाँ ते नहिये होय छै मगर एतहु बहुत नीक होई छै। से बहुत जादे नीक होइ छै हँ।
आठोटा एहन छै जे उम्हर दू आदमी टता तकताह। उम्हर सं जे छै से की करै। त एना कऽ के जे छै से ह मगर जे छै से अपन सबके बिहार के। छै से प्रसिद्ध रहत।
हँ तऽ हम तऽ अहाँके ई चीज। पहिले कहि देलहुँं जे गाम जेका नहि होइ छै मगर एतहु बहुत नीक होइ छै।
हम त कहब जे छै नहीये होई छै। अपना । टिकट तऽ भेटत नहि नहि होयै त प्लेन के टिकट बना लीय।
तऽ अहाँ तऽ प्लेनेसँ जायब ने हम तऽ जेनरलोमे चलि जाइत छियै।
नहि नहि प्लेनके मान लिय हम तीन आदमी छियै दस तिया तीस। वहै चालीस पैंतालिस हजार मे दरभ्ंगा लैंड क जैत। बुझलियै ।
तऽ एकटा काज। करु अहीं टिकट बना लेब सुनू न एक अहीं टिकट बना लेब हम अहाँके पाइ भेज देब।
पाइके लेल कोनो टेंशन नई छै अहाँ सबके इच्छा जौ हुए तो कहब पाइके लेल। पचास पच्चीस हजार रुपया।
नहि तऽ टिकट जहन बनि जेतै तऽ लोकके इच्छा अपने आप भऽ जाइत छै न।
कोनो बात नहि छै अहाँ सबके जे छै से अहाँके तेरह तारीख अपन सबके खरना आउ। तऽ अहाँके जे छै से। हँ नहि तेरह नवम्बरके अहाँके जे छै से। टिकट लो ले छी यहाँ के एक दू तीन चार औ। बच्चा छै अहाँके ओ बहिन जे लगता। नहि नहि ओ बच्चा जे बहीन जे लगतै ओ तऽ बुझल ईी जे छै ओकरा ल तऽ नई छै कोनो। जे बच्चा छै अहांके गरीबी रेखा वला।
हँ हे।
हेलो हेलो।
गरीबी रेखा केकरा कहै छियै यौ।
मतलब अथी जे छै से मतलब गरीबी रेखा एकटा कोटा होइ छै ओहिमे ओ बच्चा के टिकट। बना तोहर मतलब पहिल बार रही। जेना अपना सबके एकटा कह छीयइ वी आई पी कोटा एकटा होइ छै गरीबी रेखा।
नहि तऽ अहाँ अपन गरीबी रेखामे बैसि कऽ अहाँ चलि जायब अहाँ नहि एतेक कऽ सकैत छियै। ओ की कहै छै लड़की भऽ कऽ गरीबी रेखामे जेतै ताहिसँ तऽ नीक जे अहाँ जेबै ओहिमे।
लड़की मतलब ओ जे छथिन बुचि जे छथिन निशा तिनका द कहनुहा।
हँ तऽ हमहुँ तिनके दिया कहि रहल छी अहाँके।
तऽ हुनका जे छै ओहो अहाँके जेती की।
एकटा काज करब अहाँ चल जायब। आ हमसभ ने केनाहियो आबेके हैत तऽ हमसभ चलि आयब।
नइ नहि तऽ एकटा काज करै छी अपन सब वला जे गाड़ी यै। जे चाइर चक्का लेलियए ह ओहि‌ स‌। त तबत सब गोटा चलब।
नहि -नहि हम चारि चका स नहि जैब, हमरा ने पायर सब फुलि जाइय बैसल -बैसल ओ गाड़ी मे। हम चारि चका से बहुत बेर गेल छी, हम इहो बेर, इहो बेर चारे चका से गेलहुँ हँ, ऐलउ हँ। पूरा पेर हाथ फूली जाइय बैसल- बैसल, ह।
तहन त जे छै से, चारी चक्का स नै, तखन त देखे छीयै अहाँके टिकट ल ले छी चारिटा टिकट ल ले छि।
नहि तऽ अहाँ अपन टिकट लऽ लिअ, हमर टिकट छोड़ि देबै, हम अपन चलि जायब बड़ साथे।
सत्तरि, अस्सी हजारमे भऽ जेतै एतै के टिकट?
हँ ह भ जेतै इमरजेंसी मे लेबे ने, ओहि छठि के समय मे अहाँ कनि बढ़ी जाइये।
मेन छै टिकटो तऽ नहि होइत रहैत छै न, से रहैत छै दिक्कत।
भऽ जाइ छै।
हँ -हँ, ओ जे छै से, अहाँके कहि दै छी, अहाँके फोन कऽ कऽ। जे मैनेजर जे हम जेकरा मैनेजर मे रखने छियै, ओकरा कहि दै छियै जे, टिकट काट दू टा।
हुँ, तऽ टिकट अहाँ बनवा लिअ।
जी!
तऽ हम जायके तहन अपन तैयारी करब। जे छठि मे जायके अइ, अखने से मोन बनेबै तहन न। ओहि टाइम मे मोन रहत जे, हमरा गाम जायके अइ।
नहि- नहि जरूर, छठिमे तऽ चलबे करू, देखिय तऽ अपनसभके बिहारके जे छै से
आहाँ छठिेमे जेबै,, ओहिसँ पहिले नहि जेबै गाम?
नहि -नहि ओहिस पहिले अहाँके देखियौ, भऽ सकैया तऽ हम अक्टूबरो मे जा सकैय ठीक छै, हमरा तछुट्टी के बड अभाव अइ। अकतूबरमे जेबै, बड- बड ज्यादा, बड ज्यादा। हमरा तऽ जे छै से अहाँके, एक घण्टा के जे छै से अहाँके फुरसैत नै रहैया न।
ओ, आइयो! तहन अहाँ की कहै छै जे, बियाह जे केलियै। तऽ बियाह मे तऽ बड विध होइ छै, तऽ अहाँ तऽ कतेक दिन के छुट्टी लेलियै, कि बाहरे मे बियाहो केने छियै?
जे छै से अहाँके, कम्पनी अहाँके छुट्टी दै छथिन, पन्द्रह दिनके। बुझलियै पन्द्रह दिनमे जे छै से हम अहाँके, भैर दिन तऽ फोने पर लागल रहै छलियै न, जे कम्पनीमे ककरो काज नहि रुकै।
अच्छा!
ह
ह तऽ बियाह मे अहाँ कतेक देर ले रुकल रहियै, कतेक देर रु
हम अहाँके दस दिन, अथी चारि दिन तक त जे छै से, अपना सब नहि निकल सकै छियै ने घर सऽ। कह से चार दिन के बाद, अहाँ के हलो!
हँ।
चारि दिन अपना सब नहि निकलि सकै छी, बुझले अइ मिथिलाके परम्परा।
हँ- हँ।
फेर जे छै से अहाँके निकलहुँ, फेर जे छै अहाँके आबि गेलियै दिल्ली आबि गेलियै, दू दिन फेर रुकलियै दिल्लीमे, फेर आब फेर जे छै से गाँव आबि गेलियै तऽ मिलाजुलाके अहाँक दस पन्द्रह दिनके छुट्टीमे रहैया।
बिआह टाइमे आ फेर अथी मे की कहै छै आ कोजगरा मे।
ओहि समय, ओहि समय जे ओहि समय में दु दिन देत।
दू दिन लए बस गेल छलियै? बाप रे यौ अहाँके छुट्टीे तऽ सही मे बडी दिक्कत अइ यौ।
बड जादा, बड जादा। कहनो त जे छै कम्पनी जे छै हम छी अहाँके भारतीय एयरटेल मे बुझलियै?
यौ अहाँके छुट्टी के सही ने बड दिक्कत ह ये अआ आबैया आवाज? आबैया आवाज यौ?
होटेल में न तऽ अहाँके जे छै से एक मिनट हम अहाँके नहि रुकि सकै छी ओहिमे।
अच्छा
सबटा जे छै से जिम्मेदारी छै ने कतऽ कि भेलै? हूं -हूं जी -जी से तऽ अछि
बहुत ज्यादे अहाँके दिक्कत अइ छुट्टीे के। एहन कोनो जे काज होइ छै ओहिमे जे लोक फैस आँ
छुट्टीे के बड्ड दिक्कत अइच हमरा।
बड दिक्कत एहन कोनो काज होइ छै, ओहिमे आदमी जे फसि जाइ छै, त ओहिमे तऽहाँके बड दिक्कत होइत हैत।